हेलो हँ हेलो के ह केन छै हम ठीक छी अहाँ ग्रुप सँ छियै
हँ हँ हमर नाम श्रुति छै
ह कतय छियै कतय जाय छियै
हम बनारस के छियै अहाँ केम्हर के छियै
हम तऽ मधुबनी जिला
मधुबनी जिला के छी एना मधुबनी सिटी के ही या एम्हर उम्हर कतहु गाम के
मतलब मधुबनी हमर जिला भेल और सोहराय हमर सासुर भेल
सोहराय
हूं
अच्छा ई केम्हर पड़ै छै
मदन पण्डौल जानै छियै
हँ हँ पणडोल
तऽ पणडौलसँ दू किलो दू अढ़ाइ किलोमीटर पहराइत छै
अच्छा अच्छा
और सब कहियौ अहाँ ठीक छी
हँ हँ हम ठीक छी तखन अहाँ सोराहएमे छी
हम सासुरमे छी हमर सासुर भेल
हँ हँ तऽ अहाँ सौराइये मे रहै छी मतलब कतो बाहर की गामे पर रहै छी
नहि एखन हम बाहर नहि गेलियै एखन हम गांवे मे रहैत छियै
कतेक बिया अच्छा बियाह भऽ गेल ने अहाँके कतेक साल भेल
हमर अहाँके ढेर दू साल
अच्छा दू साल एखन गामे गामे रहै छियै सासुर ससुराल ल आरो अच्छा एना बाहर रहय एना बाहर जेबै ने बाहर जाब
आ हँ एखन नै जेबै थोड़े दिन
त तऽ अहाँ बम्बई या दिल्ली
गुजरात हमर हसबैंड गुजरात मे रहै
अच्छा बड निक बात पहिला बार सुनलोह के बा दोसर जगह छथिन जा ज्यादा सुनै हं तो सब कहै छथिन दिल्ली नोएडा बम्बई तीने जगह के नाम सुनै छी भरि ठीक छै
हू ह्म
रियल भेले के कहलहु हँ हँ हँ हमरो भऽ हमरो सौराठ गाम छै
अच्छा अहाँके हसबैंड अहाँ संडेमे रहबै छथि
हँ ह बम्बई रहै छथिन
बम्बइ अहाँ बनारसमे
एखन हम बनारस मे छी अपन नैहरमे छी
अच्छा हं
बारिश ब खतम थोड़ा सा हो तब जेबै बड बारिश होइ छै बम्बई मे हाल खराब छै
बनारस तऽ बहुत अच्छा घुमयवला जगह छै
हँ बट हमर तऽ घरो अहाँके अस्सी घाट के तरफ छै विश्वनाथ जी पास पड़ै छै
प्लान ते बढ़िया ये हमरो सब के प्लान बनि रहल छै बनारस जाय के के बौआ के बर्थडे के बाद छओ सेप्टेम्बर के छः सेप्टम्बरके हमर बौआ एक साऋ भऽ जेतै ने तऽ देखियौ पुरान बनि रहल छै अखन पूरा तरीकासँ हँ नहि भेलैए
नहि बड नीक जगह छै नीक बात छै आ ब तऽ बेसी दूर भी नहि पड़ैया एमहर सबके गामसँ हमे तऽ वएह छै बीच मे नजदीक पड़ै हमरा बीच मे पड़ जाइ छै बनारस सहजा से पहिले इम्हर भऽ के जाउ चाहे आबय के काल इम्हर से भऽ के जाउ
अच्छा
हँ हमर पूरा बनारस मे हम परिवार रहै छै मायका वाला सब
अच्छा
ह्म हमर हमर एजुकेशन वगैरह सब किछु इम्हरे से होल छै एना हम मथुरा से पढ़ने छी ग्रेजुएशन हमर मथुरा से भेल छै
अच्छा
हूं एना सबटा परिवार बना छै नहि नहि हमर एकटा दीदी छथिन ओ बम्बई में रहैत छथिन आ एकटा भाईजी छथिन
अच्छा अहाँ छोट छियै
हँ हम सबसँ छोट छियै
हमहूँ तऽ बहिनमे सभसँ छोटे छियै अहं हं ह्ह बहुत बढ़ियां लागल अहाँसँ बात कऽ कऽ
हमरो बड बढ़ियां लागल तखन बौआ भऽ गेल एक साल के भेल
नहि नहि हँ तऽ ओकरा छः तारीख छः सेप्टेंबर के ओकरा एक पूरा पूरी भऽ जेतै ह्म ओ खाली घूमतै बुझलियै ओ नीचा मे नहि रहते बौआ बौआ ने छै कौआ छै
अ ह्ह हं
देखेकिन माँ से की कहै छथुन कहियौ मासी ओ बौआ खाली घुमतै द दादी के परेशान एकर नाम सनाया
सनाया बड़ नीक नाम छै
एकर पप्पा एकरा प्रकृति कहैत छै
दुनू प्यारा नाम छै
ह्म हम रखलियै शनाया आ एकर पापा एकरा प्राकृति की कहै छथिन दादी के दादी के बड तंग करै छै भरि दिन दादी के कहै छै हमरा टहलाबहे ल‌ए बुझलियै
हँ
अह
के के छथुन ओतह गाममे
हमर सास छथिन हमर ससुरजी छथिन हमर देवर छथिन एगो ओ पढ़ाइ कऽ रहल छथिन एखन और ननदि हमरा नहि छथि
अच्छा अहाँके दुयेटा मतलब है अहां मतलब बड के ओ छै
हँ हम पैघ हँ ओ एखन पढ़ै छथिन बी एड कऽ रहल छथिन अखन
अच्छा तऽ बाहरे से करत हेतै ने
दिल्लीसँ केलखिन हेँ
हँ दिल्ली सँ तखन ओम्हरे छथिन कि एम्हर गाम मे आ गेलखिन
नहि गाँवेमे अपन पढ़ाई करै छथिन एक्जाम दैला बस जा रहल छथिन आओर अहाँके कोनो एहन फॉर्म तर अलहि तऽ ओहो भरलैथि एग्जाम तेग्जाम देलैथि।
हँ नीक छैय तब तऽ बढ़िआँ छैय क कतहु ने कतहु भऽ जेतै।
और हमर बौड़ जे छथिन ओ डाटा एन्ट्रीमे काम करैत छथिन गुजरातमे।
अच्छा गुजरात मे केम्हर वापी दिस?
ई अहाँके गाँधी धाम नै छथि?
गांधी धाम ने बता आ अहमदाबाद जेना वापी भए गेलै बापियोमे बड्ड छथिन ने अपन मैथिलके लोक।
हँ कियकि हम तऽ आय तक गेलहुं हेँ ने हमरा तऽ पता नहि य बस हमरा नाम
बड नीक छैय हमरा बापी बड नीक लागल हमरो एकटा दीदी रहै छथिन बापी मे।
ई बौआ के ल
कह वाला बात होइ छैय से। सब रहै छैय लोक।
नहि नहि ई जहिय से बौआ जनम लेलकै न तऽ ई पूरा परिवार के बीचमे रहि एलै।
बुझियौ ओकरा नानी गाँव लऽ कऽ जाइ छी से नहि रहै छैय एक मिनट। की कहू।
पड़ैैया।
हमर नैहर एकदम डेढ़ किलोमीटर पीछा चौरी।
चौरी गाम।
हँ चौरी गाम छैय।
अच्छा नीक छैय हमरा नहि पता ओ तऽ वहाँ ओ तऽ हुनका हम जानै छियै ओ पर्सनली जानै छियै हम हुनका।
तऽ हुनको तऽ नैहर अहाँके चोरिए भेलनि ओ हमरसभके जेनाकि
एना कि जानै छी रांची मे रहै छैय कि एहिमे मतलब हमर भ भै भैया के बियाह मे आयल छलखिन ने। एमहर बनारस तब हँ तब भेंट भेल छलै हुनका स। ओत हमर दीदी छते ने कृति दीदी ओ सभ हँ ओ सब बहुत क्लोज फ्रेंड छथिन तऽ बम्बइए रहै छथिन हमर दीदियो। तऽ उहे सभ आना जाना सभके भेज छैय तऽ घरो आबै जाइ छथिन। तहिला हुनका थोड़ा सा
ओ तऽ हमरा चिन्हैत छथिन ओ हमर बहिने लगथिन मतलब हमरास कनि पैघ छथिन बहुत पैघ छथिन।
हँ हँ
तऽ बस टोल दोसर पड़ि जाइ छैय।
अच्छा अच्छा नहि ओते खास नहि बुझै हम बस बहुत कमे बात रहल कियकि बेसी ज्यादा हम ए